हेलो
आवाज जा रहल अछि
हँ आवाज आबि रहल ऐ
बाजो अच्छा
की सब भऽ बढ़िआ छै
तीन दि तीन दिनसँ अहाँसँ बात करै लेल जे छै से हम प्रयासरत छी लेकिन अहाँ कऽ कॉल बच लाइग रहल छल
से कोना कोना नय कॉल लगल फोन तऽ नम्बर चालुए य हमर
एखन हमरा सभ दिस कनि नेटवर्क इशू चलै छै पूरा परिपूर्ण मात्रा मे नेटवर्क नय रहै छै
अच्छऽ नेटवर्क तऽ नय दिक्कत हेबाक चाही फाइव जी नेटवर्क तऽ टावर तऽ लागल अछि बगले मे
नय यौ हमसभ फोर जी केँ दुनिया मऽ अखनो तक छी फाइव जी मे नय घुसलहु हँ एखन तक
अच्छऽ नय टावर केँ तऽ कोनो दिक्कत नच छै एय एहि बीच मे टावर अप डाउन करै छलै जे अहाँ केँ दिक्कत हमरो भेल छल हँ ऐह बीचके काइल परसूमे जे छै से काइल परसूमे जे छै से अहाँकेँ बढ़िआँ नेटवर्क नय रहै फोन ख फोन जिनका लगाबी से लगबे नय करै छल
बहुत खराब स्थिति रहे छै अखन नेटवर्क केँ
ना आब ओना परी
आ गर्मी अतेक रहै यऽ गर्मी एतेक रहै यऽ जे लाइन सेहो बहुत कटै यऽ लाइन मे तऽ आओर दिक्कत छै कहुना - कहुना कऽ अतेक पसेना चलैत छै आ हवो भगवान पूरा एकदम गुम क गुफ कऽ देने छथिन समय एको रत्ती हवा बहै छै बिचित्र मौसम केने छै
एखन एखन एखन लाइने टा एकटा सहारा छै आदमी केँ
आ ओहो लाइन जे छै से काइट दैय छै कनिक एकरतीक मेघ कनिक एक रती मेघ लागल बीजलोका चमकल आ लाइन कटनाइ शुरू तकर बाद जे
हँ ओ तऽ ओ तऽ सदान्तरे आदत छै बिजली विभाग केँ
तैय नऽ तऽ ओ आब की कऽ सकै छी ओकर अ
बिजली विभाग केँ सदंतरे आदत छैन ओ की करबै हम अहाँ तऽ किछ नय कऽ सकै छियै
बस सैह बात छै आओर की कऽ सकै छिये बेसी सँ बेसी प्रयासरत रहि सकै छ छिये की चीज कऽ दिये लेकिन जे चीज फोन पर सॉल्व भऽ सकतै वैह टा काज
आइ - आइ अयबो करता आइ - आइ अबो करता भैयारी
यौ भैयारी के फोन केने छलियनि बुझलियै
हँ
दुनू - दुनू प्राणी मे अखैन नोक झोक चलैत छैन
अच्छा मतलब ओतयसँ नय एयला हँ कि एखन तक
नय आबि गेल छैथ दुनू प्राणी मे नोक झोक चलैत छनि तऽ अहाँकेँ कहलनि कि की भाइ आइ साँझमे आउ बहुत दिन भऽ गेल
हुँ
तऽ कहला यौ भाय नय आयब कनी दिक्कत एय हँ दिक्कत हइ एना ओना हुनकर सभ पत्नीकसँ बात भेल तऽ ओ कहली जेकि आ अथी हमरा जे छै से हुनका पर तामस उठल यऽ तैँ हुनकर चर्चा हमरा लग नय करू तऽ आब हम की कऽ सकै छियैन हुनका
अच्छऽ
सम्पैत तऽ दोसर केँ छथिन तऽ प्रेशर तऽ बेसी बनाइयो नइ सकै छिये हुनका
हँ - हँ से छै प्रेशर - प्रेशर केना कऽ सकै छियै मोन हुनका अयबाक हेतैन तखने नऽ अउताह
सैह कहलियैन जे भऽ गेल बहुत दिन आउ एकबेर जे हेतै कनि मनि भऽ जेतै
तऽ अहाँकेँ दू महीना करीब भऽ गेलै नऽ
हँ दू महीना भऽ गेलैन तै कहलियनि जे आउ आइ जे तऽ हुनका की भेलनि तऽ अहाँके जे छै से हुनकर साइर छलखिन हँ अबै लऽ
हँ
तब भैयारी कहलखिन की जेकि अहाँ एखैन एतय बेकारे ऐब से चलि जाउ माँए लग
हँ
ताहि केँ लेल हुनकर पत्नी जे छै से अहाँकेँ तमसा गेलखिन जे की हमर बहिन जे छै एखैन अबै लऽ छलैथ हँ तऽ किया अहाँ कऽ देलियै मना आ भैयारी केँ ई रीजन छलैन भैय केँ भैयारीक केँ ई रीजन छलैन जे एतय जे एती तऽ अहाँकेँ एक महीनाे एखन छुट्टी छैन तऽ पढ़ाइ लिखाई एतऽ अयलासँ सभ टा खराब हेतैन आ ओतऽ जे चैल जेती जे किछ सिलेस भेटल छैन ओ कम्पलीट भऽ जेतैन तऽ पढ़ायो लिख खेजारिये रहतैन से रहैन लेकिन एतऽ कनिया जे छै से उल टा सोइच लेथिन से किया नय गेलखिन ओ
बहिन पर भए जाइ छै
हँ तऽ ओ अहाँकेँ बहिन प्रेम छियेन हुनकर
हँ ओ तऽ सही बात छै आपसी छै ई गप
आइ इच्छा छल जे अहाँ कखनो भेट घाट होयइतो तऽ जयइतहुँ कनि पान तान खाय लऽ बहुत दिन भऽ गेल
हँ चलब चलब चलब आइब रहल छी किछ देर मे
हँ तऽ कनि जइतो पान तान खाय लऽ मौसम तऽ कनि धीरे - धीरे साफ कऽ रहल अइ रौद तऽ अखन पाँच बाइज गेलै आ अखन तक रौद केँ पावर जे
पावर कम नइ भेलै ए पा पावर कम नय भेलैय पावर एकदम ओहिना
घर मे सौ वाट के बॉल जते पावर दै छै अहाँ के रोशनी आ ओ गर्मी पैदा करै छै तऽ ई तऽ भगवान छथि इ तऽ कय हजार वाट
इ एलबेस्टर एहि एलबेस्टर जे एलबेस्टर जे छै से अहाँके पूरा तीप जाय छै ने
आहा सभसँ सुन्दर एखन की छै तऽ अहाँके ओ घर जे छै से छड़े वला जे घर होइ छै ओ नार से जे छाड़ल जाय छै ओ घर में एखन आनद अबे छै ने ओमे पंखा चलबे के काज ने ओहिमे मे ए सी लगबे के काज ओ तऽ आनन्दमय अछि लेकिन की क सकैत छि धीरे -धीरे सब चीज उठि गेलै ने ओते लोक मेहनत करऽ चाहैये नय ऽ अहाँके ओ
मेहनत के पाछू तऽ ध्याने नय छै आदमी के सेहो बात छै ने आब आब तऽ चाहै छै कोढ़ि आब आब कोढ़ि भऽ गेलै य आदमी चाहै छै
कोढ़ भऽ गेलै ये बैसल ठाम सभटा भेटए तऽ बैसल ठाम तऽ खााय ले भेट सकैत छै लेकिन ओर तऽ बेसी किछ नय प्राप्त भऽ सकैत छन
हँ हँ
आब बैसल आब अन्न पाइन के तऽ ककरो घर मे दिक्कत नय छै भगवान के दया सॅं तखन तऽ आब अने पाइन अन्ने पानिसँ नय भऽ जाइ छै खेबै जे तहूमे जे छै से अहाँके तेल चाही मसाला चाही नून चाही तऽ ओ कतयसँ एतै ओहिके लेल तऽ टाका चाही तऽ टाका तऽ कमाए पड़त तकर बादे किछ होयत
सभ चीज जोड़य पड़त उएह छै
लेकिन की कऽ सकै छी अपना सबके तऽ उएह छै
ह मुदा देखियौ सब भगवती के इच्छा छैन जे हेतै
अहाँ की सब करै छी यौ?
किछु नय करै छी एखन छत पर बैसल छी
ए रौद मे अहाँ छत पर छियै
छत पर एखन टंकी लगमे छियै बैसल हवा लागे लेकिन हवा नय लागि रहल छै किछ नय एकदम लाइनो कटि गेल लाइनो कटि गेल रहै
अहाँ तऽ देवता छी यौ बाप रे ऐ रौद में जे छै से लोक के निकलै के मुन नै होइ छै अहाँ छत पर बैसल छी बाह
हवा लाग हवा के दर्शन नय भऽ रहल छै
त ने लाइन तऽ लाइन तऽ आबि गेल एखन फिलहाल हमहूँ कनि काल जे छै से छलहुँ पसेना मे लेकिन आब कनि लाइन आयल या त कनि हँ राहत भेट रहल अछ
हू
बहुत स्थिति खराब छै यौ की कहुना के जी रहल ऐ आदमी सब
हँ से ई गर्मी के वजह सँ
हॅं आय इच्छा ऐछ जे अहाँके कतहु चौक पर जाा कऽ मुरही कचरी आ चॉप हँ इ दियै अहाँके
चलू ने भण्डारिये लग मे चलै छी
तै ने इ दियै अहाँके आ ताहिपर सँ जे छै से ओ मीठा पान ए बारह मसाला तेरह स्वाद जय जय भऽ जाइ छै तऽ
पूरा बुझ जे स्वर्ग भऽ जायत ओ
हँ ओ अहाँके जे छै से बीस रुपैया मे जे ओ सुन्दर खुअबैए ओ दूटा चॉप बड़का बड़का यो यो चॉप भे दय छै तै परसँ दू गिलास मुरही आ ओ तरल मिरचाइ आ तेकर चटनी जे रहेया ओ पुदीना पात आ धनी पात के पीस के ऐह आनंद आइब जाय छै
बड़ा स्वादिष्ट चटनी छै ज जकर वर्णन नय कयल जा सकैये ओ चटनी चटनी के
हँ तऽ ई छै अहाँ के अपन ई सब ई सब चीज खराबियो नय करे छै गरम गरम नास्ता जे छै से दऽ दियौ अहाँके कोनो टेंशन नय
पुदीना के चटनी रहे छै ने गैसो नै हैत गैस नै
पेट पेट से ठंडा केलक अहाँ के आ कोनो तरह दिक करने गेला ओ जे देलाके बाद जे बेसी डोजो दऽ देलियै अहाँ तो पान जे ऊपर से दऽ देबै ने तऽ ऐह ऐह जत जते मुँह चलेबै ततेक अहाँके पचत
हँ हँ चलू ने चलै छी अपना सब गाछी आइब रहल छी
हँ
तऽ चलै छी गाछीमे देखियौ आम केहन छय
चलू आमक गाछी तऽ हमरो गेना बहुत दिन भऽ गेल सब आम जे तोरा क अनलो तीन बोरा
बहुत दिन भऽ गेलै आमक गाछी गेना
तीन बोरा आम जे तोड़ा क अनलो तकर बाद से देख देखैयो लए नय गेलियै जे रहैयो देने छै कि सब तोड़ कऽ लऽ के चैल गेलै
नय दसहरी छै कि नय कलकतिआ सब चलै छी
मालदह तऽ ऐय बेड़का खराबे भऽ गेलै सभटा
हँ ओ जे पाथर जे गिरले ने ओ चोट से खराब भए गेलै
सभ आम खतम भऽ गेलै की करबै सभटा जते मेहनत छलै सभ खतम भऽ गेलै
सब खतम की ऐ बेर पाइन नय ऐ बेर पाइन नय भेलै तऽ निबूओ सबके साइज नय बढ़लै
हँ कि छि नै अरे आमस जे ऐ बेर देखबै जे आम एक किलोके एकटा होइ छलै ओ आमके ऐ बेर अहाँके अढ़ाइ सए तीन सए ग्राम
अढ़ाइ सए तीन सए ग्राम सही बात छै आमसभ जे छै से नय भेलै आ किसनभो कृष्णभोगके ऐ बेर साइज साइज छोट भऽ गेलै
अपना सभवला ओ जे किसुनभोग होइत छलैए कतेकटा के किसुनभोग होइ छलैया एकटा किसुनभोग सवा किलो डेढ़ किलो के
हु ओ अहाँके साइज छोट भऽ गेलै
लेकिन ओ किशुनभोग ऐ बेर देखल तऽ ओ किशुनभोग अढ़ाई सए तीन सए ग्राम के एकटा
हँ हँ हँ
पहिने जे छै से जाय छलो हमर सबके एकटा ननगोला छै बगल में ओत कात पाँचभोग आमके गाछ रहै छलै आ भेर भेर दिन ओतय रहै छलहुँ हेँ हँ तऽ ओ भेर भेर दिन रहै छलौ ह ओतऽ ए ओ आम होइ छले हे की कहू
हू
ओ आम लेल जे छै से पचासो आदमी के गाछ।
मिश्ररी मिश्ररी भोग सेहो होइत छै
आ जखने ओ बाबा छलखिन एकटा ओ जते काल रहिते तते काल कियो नहि टेप तऽ ओताऽ आ जखने ओ बाबा गेलखिन कि ओ ढेपा ईटा रोड़ा पाथर सब लऽ कऽ जे छै से वो अहाँके ओ आम तोड़लक उम्हर भागल ओम्हर भागल आ ओ आम जे छै से मीठ उतकट ओहि आगू मे चीन्नी अहाँके फिका अछि
हँ ह छैहे की ओ तऽ अहाँके काँचे मे नीक लगे छै ने खाय मे
कतेक ठाम जे छै से आम तकबो केलहुँ ओ आमक गाछ लेकिन ओ आमक गाछ जखन तक हमरा उपलब्ध नहि भेल।
भेटत केना भेटत ओ आमक गाछ बुझाइया द अदुतीये आब नहि रहल एकेटा चल
कियाक तऽ हम जे छै से पूरा एक बेर जे छै से पिछिला साल जे छै से गेलहुँ तऽ बाजारोमे भेटल। साठय रुपए किलो देने रहे तो दू तीन किलो ओतोसँ अनने रहौं ओहो सॉलिड वएह आम छले लेकिन एहिबेर कतहु नहि भेटल एहि बेर पूरा तकैत तकैत रैह गेलहुँ
हूँ।
कतहु ओ आमक गाछ नहि भेटल ओना हम जतयसँ गाछ लैत छीय ओतय कहने छी जे एकटा कलम लगाके कम से कम दिय एहन एहन आम रहबाका
हूँ हूँ हँ हँ से छै मुदा मुदा देत तखन ने हो सेहो बात छै ने ते ते औते तखन ने
ओहो तऽ हुनको लग अगर उपलब्ध हँ हुनको लग उपलब्ध हेतन तबे ओ देताह नहि तऽ कतयसँ देताह
हँ सहि बात छै ओ अन्ता उपलब्ध रहतैन फोन करताह तखने ने आनब
हँ हमरा हमरा जे छै से अहाँके आममे जे छै
आइ भोजो हे कसगर हे बाप रे सुगुना मे
बापरे बा
जय जय उपनयनके रातिमे एकटा भोज खा कऽ एलहुँ हे हम एखने।
रातिम के भोज केना खा लेलियै अहाँ
ए एकटा भोज एखने खा के एलहुँ ह पाँच तरहके मिठाई रहै उम्हरेसँ जिम्हर त गेल रहौ काज करय लए उम्हरसँ लौटैत
अच्छा ह देखलहु ओ बड़का रोड के फोटो
ह हँ
मे
हूँ
ओ तऽ अहाँ उमरे गेल छलहु हँ
हँ
बाह जमले यौ
बहुत बहुत सुन्दर पाँच तरह के मिठाई छै
पाँच तरहक मिठाइ
पाँच तरह के मिठाइ उजरा ललका लड्डू फेर अहाँके अथी छलै राजभोग छल फेर आओर कोनो छलै से मटर मटर पनीर छले खाजा नय छले खाजा नय छले
तहन जे ओ एकटा क्रीम चॉप कहि कऽ अबै छै ओ वला मिठाइ हैत ऊपरसँ क्रीम लागल हँ
मे मिठाइ करीब अहाँके के हम खेलौं कते तीसटा से कम नय खेल